हैलो।
हा हा हैलो।
हैलो जय झूलेलाल।
जय झूलेलाल।
हां जी आप कहा से बात कर तां काडू था ॻाल्हायो?
हिंदी में न सिंधी में महाराष्ट्र मां।
महाराष्ट्र में मतिलबु
गोंदिया।
अच्छा गोंदिया मां था ॻाल्हायो ठीकु आ, ॿियो ॿुधायो कहिड़ो हालु चाल थव। हा गोंदिया में मुंहिंजा पेका आहिन।
पेका थव अच्छा अच्छा अच्छा।
जी जी जी, हा।
हम्म तां काथे ता ॻाल्हायो।
मां कटनीअ मां थी ॻाल्हायां पई।
कटनी मां मुंहिंजे ख़्याल सां तां सां हिन महिल पहिरियों ॻाल्हाायमि छा मां थोरी देरि पहिरियों। न न न न मां छो छोकी हिन महिल थोरी दरि पहिरों कटनीअ मा ॻाल्हायउं त हुननि दीदी जी फ़ोन कटज़ी वयन ॿारह मिंट थी वयन त चयईं मा भईया थोरी देरि खां पो हा हा न त कटजी वयन त चयईं भईया मा थोरी देरि खां पोइ वरी ॻाल्हायांव थी त मा चयो मास ठीकु आहे त मूंखे लॻो तव्हांजो ई वरी फोन आयो हिन करे छा हिन में नालो न ॾेखारींदो आहे न
हा हा हा हा नाला छा थोरा मटल आहिनि
जी जी जी त मूंखे उहो ई लॻो मां चयो हुन दीदी ने ही फ़ोन कई अथनि इन्हीं करे पुछियो
न न न मां न आहियां उहा मां त हाणे ई जस्ट आई आहियां
अच्छा
हा हा जी जी औं तव्हांजो नालो
मुहिंजो नालो
अच्छा प्रकाश जी जी त तव्हांजो कहिड़ो कमु अथव
मुंहिंजो मोबाइल जो कमु आहे न जी हत तव्हांजो घणो टास्क थियो अथव इहो
हे मुंहिंजो बस हाणे ट्वंटी फिफ्थ आहे कॉल
ट्वंटी फिफ्थ
हा बस पंचीसवी
अच्छा पच्चीस थी अथव मुंहिंजी त इहा इनकमिंग चालू आहे आउटगोइंग अन्या बंद आहे मुंहिंजो पहिरियों न मां पहिरियों टास्क ख़तम करे चुकियो आहियां मां पहिरियों ॿिए नंबर में चालू कयो आहे ऐं मुंहिंजो पहिरियों टास्क ख़तमु थी चुकियो आहे मुंहिंजो जेकों नंबर आ न जेको जंहिं नंबर मां कॉलिंग ऐं व्हाट्सप में अचे थो न मैसेज नाइन थ्री टू फाइव वारो उहो कंप्लीट करे खयो मां उहो कंप्लीट करे छॾयो मां
अच्छा अच्छा
हा मुंहिंजो कंप्लीट थी वियो मुंहिंजो टिनि ॿिनि ॾींहंनि जे अंदरि ई कंप्लीट थी वियो पूरो
त तव्हां ज्यादा फ्री हूंदा आहियो न तॾहि
ज्यादा फ्री क न ज्यादा फ्री जो न रहंदो आहे मेन ॻाल्हि आहे कॉलिंग बराबरि मिलणु खपे
हाणे ॾिसो ॿ ॾींहं त विच में इशू ई था हलनि मंझंदि जो त लॻे ई न पई की कॉल न अचे पई
न जही माल असां ॻाल्हायूं पया तही माल कोई इशू ई न हुओ छोकी हुनमें छा असां माण्हू हुयासीं हिक सौ चालीस माण्हू हुआसीं बसि हिन माल चार सौ प्लस थी विया आहिन चार सौ प्लस थी विया आहिन ऐं हुन खां पोइ मेन त औं सभु माण्हू मतिलब त हिकु ई मैसेज कॉल मी कंहिंजो चालू न बि थियो आहे उहो बि मैसेज थो करे
अच्छा अच्छा मतिलबु प्रोफाइल टास्क बि चवनि था न कंपलीट न थियो आहे जंहिंजो त हो बि मैसेज
हा ऐं कंहिंजो हिकु सौ असी मिंट थी विया आहिन उहो बि थो करे जॾहिं हिकु सौ असी मिंट थी वया ऐं लॻणो ई कोन्हे त त तव्हांजो त लॻणो ई कान्हे त तव्हांखे करण ई न खपे
अच्छा अच्छा हिक सौ असी मिंट अगर थी था वञनि सभिनी जा कंपलीट त हुनखां पोइ कॉलस न लॻंदूं हिअ
न न काल न लॻंदो इनकमिंग आयव त आयव हा हा मुंहिंजो त सत्रह कॉल में ही बंद थी वियो न।
अच्छा अच्छा
मां छोकी इंन न-न मां इनकमिंग कॉल तीस ते पैतीस खई हुयूं मूंखे इनकमिंग ठीक आहियूं, मेन गाल्हि छा मां हिक हिक सां ही ॻाल्हायां पियो याने छा कयां पियोे कोई बि हिकु टास्क कहिड़ेी बि जॾहिं हिक शख़्स सां ॻाल्हायां पियो न न हिक शख़्स सां कंहिंसां बि ॻाल्हायां पियो त हुन खे चवां पियो ट्रे तव्हां कयो ऐं ट्रे मां थो कयां।
हा हा सही ॻाल्हि आहे त ईअं बरोबर बि थी वेंदो आ।
न त तंहिं महिल माण्हूनि खे छा लॻे पियो की भईया माखे पंहिंजो टास्क पूरो करणो आ। पो छा चईनि पया ट्रे असां ही था लॻायूं, हा। मगर जबकी हिन में इशू ईअं की भैया तव्हां वट कॉल ईंदव बि हा न त इनकमिंग में बि पैसा मिलंदा, आउटगोइंग में बि मिलंदव न। तंहिंमल माण्हु खे छा लॻे पियो कि भाई आउट गोइंग मे मूंखे ॾह रुपया मिलंदा अठ त मिलन तह पाण फोनूं लॻाइनि पिया टास्क ख़तम थी वञनि पियो।
ईह ॻाल्हि मां बि नोट कई आ की सभ ॼणा हीअ ॻाल्हि चवंन प्या कि मां कयां मां कयां मां कयां।
हालांकि इनकमिंग घट था खणनि पिया।
हां त टास्क ख़त्म थी वञे पियो।
हाणे जंहिंजी जंहिंजी इनकमिंग बाक तव हाणे सब ता चवन न कि कॉल करो कॉल करो आउट गोईंग फिनिश थी वई तन हाण इकमिंग बची तनि त बस हाणे सभिनी खे काल था, कॉल मी। कॉल मी कॉल मी हाणे मैसेज पिया तव
त उहो दिक्कतीयूं आहिनि मुंहिंजो छा टास्क ख़तम थी चुकियो आ हिमहिल मां हे नयो चालू जेस ताईं मुखे मिलंदा कोन मां कॉल करे हि न
अच्छा अच्छा त पो हिन खां पो बियो टास्क नथो मिले पियो मतलब हिन ही नंबर त जीअं नंबर मटिणो थो पएव?
नंबर त मटि
न त जीअं पुराणो नंबर आ जीअं हुन ते तव्हांजो सब कंपलीट थी चुको तव त हुन में ही ॿियो टास्क अचण घुरिजे न ऐसे त।
आयो आ मां हुन जो फार्म भरियो आ मगर हुनजो टास्क अञा तंहिं आयो कान्हे मूंखे।
फॉर्म जेकी वीडियो आई आ भईया?
न न फार्म आयो तव न दीदी हा, फार्म आयो तव न हुन में।
अच्छा अच्छा मतलब उहो पहले वीडियो ॿुधी करे जेको स्कैन करणो आ।
हा स्केन करणो तव तव्हांखे हिन में गूगल में हा हा हा उहो फॉम ईंदो उहो भरणो तव।
मगर हुनख खां बढ़िया हुन खां बढ़िया हिक कम कजो नयो सिम वठिजो अगर तव्हांखे नयों अगर‌ अकाउंट नंबर अथव भईया जो या बिए कंहिंजो उन में चालू कजो हिन खां वधीक उहो ठीक तव।
कॉलिंग वारो ई कम मतलब चओ ता ठीक आ ईंय।
हिनमें मेन ॻाल्हि छा मतलब तव्हांखे टास्क लिखण यो थो ॾेव हिनमे तव्हांखे सिंधी ॾमेव थी लिखण। की नथी ॾमेव।
देवनागरी न ईंदी आ मूंखे।
अउ मेन ॻाल त सिंधी मतलब तव्हां लिखो था हुनन में मतलब हिक अक्षर लिखणा आहिन बरोबर। हुन में मात्राऊं में अक्षर कटजंदा, हिन में टेस्ट में कटजंदा ॾाढनि में कटजंदा
त हुन में देवनागरी बि त अचणु ज़रूरी आहे देवनागरी अचे ई नथी त हू कीअं लिखी पाईंदो
हा, न देवनागरी का हा त ॻाल उअ ई न त हिन करे हिनखे चयो मा न हिनखे बढ़िया हे तहां हिकु नयो नंबर वठी करे हुन में कजो। त उओ पूरा ईंदव तहांखे।
अंऊं पो इअ कंपलीट थियो अगर ॿियो नंबर कम्प्लीट थिये त वरी ॿियो नंबर वठां, हिएं छा नंबर वठंदी हलां!
अरे त अरे त भइया जो वरी पंहिंजो या ॿिए कंहिंजो मां जीअं पंहिंजी भाभी जो नंबर यूस थो कयां। हुन मइल मां छा आ नयों नयो हुयम
हो इ को लेडीस जो नाम आ लेकिन कॉलिंग कई मूं त पो भैया थो ॻाल्हाए पियो, हे हे त ग़लत ॻाल आ न खोड़ न।
ॻलत ॻाल छा हुई, मां त न त वाट्सअप में त मुंहिंजो नालो आयो थव न प्रकाश चंदवानी आयो थव न! अ
अलाए मां न ध्यानु कयो भैया, मांखे ईअं ई लॻो कि कोई दीदी ॻाल्हाईंदी मूंसां।
मेन गाल
अंउ सडन ऑफ तहां जेंटस जी आवाज आई त मां थोड़ो मुंझी वियम कि मां
अच्छा। मूंसां मेन ॻाल हिकु बार ॻाल्हण वारो मूंसां ॿियो बार फोन ते ॻाल्हाईंदव ई ॻाल्हाईंदव इयो तय आ।
त हो ई आ, मूंखे त मतिलब हाण ॿियो कोई मिलंदो थो वञे, जंहिंसां मां हिकु दफ़ो ॻाल्हयो ॿियो दफ़ो हुओ इंसान आयो ही काने अलाए छो!
न न, हुनजी वजह इहा आहे कि मुंहिंजो नंबर सामने वारो सेव थो करे छोकी ॻाल्हाइण जे हिसाब सां फ़र्क़ु थो पए। असां छा कैंसां ग, असां ग़लत कमेंट्स कैंसां कयूं कोन था। ऐं असां हुनखे सामने वारे खे सलाह ॾियूं था कोई न कोई त स सामने वारो चएं तो भईया मां बे-बे लेडिस ता गालियण जे बद दले मां हिन सां ॻाल्हायां, लेडिस
न लेकिन भईया हिकु ॻाल थव, ॾिसो हिन हिन एप में ईअ थव कि भई रिकॉड्स रिकॉर्डिंग रखन था पिया उ पूरी ॻाल्हाइण जी असांजी। हा, त सभिन खां पहिली ॻाल त हिते कुछ ग़लत ॻाल्हियूं थी न पाईंदियूं। क्योंकि हुनन वटि रिकॉर्ड्स सब थनि, ग़लत ॻाल्हियूं थिए थी, हांलांकि मूंसां तहां पहिरां भईया न आहयो मूंसां ॿ टे ॼणा ॻाल्हाए चुका आहिन। त हुनन त न ॻल्हायो तन भईया कुझ बि ग़लत।
त ॿुधाए न मुंहिंजी-जी भाभीअ जी फोन आई त मुंहिंजी यान टीह वट हुओ नंबर त हिकु ॼने हुन ग़लत कमेंट्स ॻाल्हाए पियो, उलटो सिधो ॻालाए पयो त हुन खां पो मां फोन वठी करे ॻाल्हायो मांस। त मां छा कयो मांस हुनखे ब्लैक लिस्ट में विझी छॾियो मांस।
अच्छा अच्छा ईअं थियो थव, न असां वट त भईया खैर इंअं न थियो, मूंसां त खैर सभिन सुठे सां ई ॻाल्हयो तन हिक दिल्ली वारा भईया हुया, नागपुर वारा भईया हुया, सब सुठे सां इ पया ॻाल्हाइन।
त उहो त चव न ॻाल्हाइण जे मथां आहे न भई सामने वारो ग़लत ॻाल्हाए थो त माण्हू हुन फ़र्क दिमाग जे मां जैस बि ॻालायो आ त नेक्स़ट टाइम बि ॻालंदुस छो कि मां हुन खे ॿुधायन बि भई हिन जो वज़न हीअं थव, भई को प्रॉब्लम थव त हीअं कयो हूअं कयो त अॻलो माण्हू अच्छा चयो त भईया मूंखे इहा सलाह ॾे थो ऐं लेडीस खां पुछो त उहे भाॼियूं उअइ श
न त भैया हिन त एप वधीक ॾिसो भाॼी वाॼी जे बारे में बि ॻाल्हाइणो आ, सिंधी खाधे हुते क्लीअर्ली असांखे मैंशन करी विया आहिन कि सिंधी खाधन जे बारे में ॻाल्हायो। या तां कुटुंब जे बारे में ॻाल्हायो।
न त दीदी उहो बार बार न ॻाल्हाइणो आ न हुनखे ए आइ आहे न ए आइ में हुनखे नयूं नयूं नयूं खपनि उहे ई ॻाल्हियूं थोङी न खपनि।
तां चओ था खाधा, खाधा घणेई प्रकार जा आहिन सिंधी तां ॿुधायो! खोड़ सारे प्रकार जा आहिन असां हर दफ़े हिकु नई रेसिपी जे बारे में ॻाल्हाईंदासीं, ए आई उहा शब्द पकड़ी वठंदो। बीह पटाटा अलॻि थी वियो, पुलाव
न न मुंहिंजी, न न त मुंहिंजी ॻाल ॿुधाईंदो जिंअ तहां मूंखे ॿुधायव त तहां अलॻ अलॻ टॉपिक में ॻाल्हाए सघंदव जीअं तहां पंहिंजे नाले जे हिसाब सां ॿुधायो।
हा हा।
मुंजे हिसाब सां नाले जे हिसाब सां अलॻ अलॻ ॻाल्हईंदी आ कि मां हे ॻालायो आ त मां हे ॻालायां।
भईया लेकिन हिते त सिखायण सई में मूंखे थोङो कुछ मिलयो आ क्योकी हिते हर एज जा माण्हू थव सब एज ग्रुप थव। मूं सां अम्माउन त ॻाल्हाए चुको आ, वॾी वॾी अम्माऊं आहिन। हो चवे थि न भई मुंहिंजी धी आई, मुंहिंजी धी मूंखे मिलाए ॾिनी थंई, मुंहिंजी पोट पोटी मूंखे फोन मिलाए ॾिनि तंई, त हू पहिंजे एक्सपीरियन्स जे एकार्डिंग था ॻाल्हाइन था, त उआ काफी सुठ सुठो लॻंदो आ ॻाल्हाए करे।
ऐं मां हिकु अंकल सां ॻाल्हायो मांस, हुन मूंखे ॿुधाईं अची मूंखे शुगर थी पई पई आ, अची मां पंहिंजो पेर कटाए छॾियोआ हीअं, हिन तव्हां इहे ॻाल्हियूं कमेंट्स अलॻ आहिन इंअ ॻाल्हायूं मगर माण्हू ॿुधाए थो पंहिंजो लॻे थो कैंखे पंहिंजो दुख दर्द बु ॿुधाए थो हिनमें, हुन खां ॿुधाए थो कि मां हेॾे वियम हीअं
घुमी फिरो ऐं इते हिकु ॻाल् थव की पंहिंजन खां वधीक प्यारु ॿियन मां थो मिलेव।
ॿियन में, त उह दूर जा ढोल -दूर जा ढोल सुहाना ई लॻंदा आहिन उअं बि
अरे हो ज़रूर सुहाना लॻंदा आहिन, लेकिन हाली फ़िलहाल कंहिंजो मूड ऑफ आ, कंहिंजो घर जे करे कुछ थियो आ पंज मिंट ते ॻाल्हाए छॾो, मूड पूरो फ्रैश
हा, हा। भईं लॻे थो, भई कोई, कोई मिलयो भई जंहिंसा मां ॻाल्हायो थोड़ो, ॿ श ॿ मिंट लाए त
ॿ मिंट लाइ ख़ुशी मिली वई। ॾिसो हाणे हीअं त कान्हे की असां हिकु ॿिए स सां घर अचण वञणु चालू थी वेंदो हिन हि रह सां ॻाल्हाइण में। न लेकिन ॿिन मिंटनि जे लाइ बि अगरि कंहिंजो मूड फ्रेश थो थी वञे त
हा त बढ़िया आ न, सुठी ॻाल आ, मां त चअंदो ह न कंजो भई ह न हा हा हा।
भई एप सुठो लॻो। मांखे पर्सनल मूंखे बि काफ़ी सुठो लॻो। माइंड फ्रेश थी वेंदो आहे हिन ते ॻाल्हाए
मां हिन करे त ॿियो बार चालू कयो न जीअं तहां मूंखे चयो त मां ॿियो नंबर व मां छा वरी, त मां हिनकरे तहां जो ॿुधायम भई
हिकु भई थींदो आ न पुछऊं त एक्सपीरियंस, तहांखे वधीक एक्सपीरियंस तव, तहां ॿियो नंबर चालू तहां एक्सपीरियंस वारा थी विया मुंहिंजे स
मां त हिन खां पो ट्रियो बि चालू कंदुम।
अच्छा, ट्रिंयो बि कंदा!
हा, उहो वठी रखी आहे सिम, उहो चालू न कयो मां, उहो वरी वठुम। मेन ॻाल छा
तहां जो त अथव ई न मोबाइल जो कम, त तहां त चार छा पंज, ॾह सिमूं बि हलाइंदा
न त मुंखे हुन में ओ टी पी च खपे न, ॿियो कुछ थोङे न खपे, सिर्फ ओ टी पी खपे बस, ओ पी विझणी थई, बाक़ी नंबर त मूंखे इहो ई हलाइणो आहे न
जी जी
त हुन में मुं दिक दिकतूं नथयूं थियनि न। अ मेन ॻाल्हि छा नयां-नयां माण्हू त मिलनि, नयूं -नयूं ॻाल्हियूं थियूं मिलनि, नई-नई रियूं अलग ॻाल्हियूं थियूं मिलनि जीअं मूंखे मिला आंटी अयोध्या ई मिली। त हुन ॿुधाए पियो, त मां चयो आंटी अयोध्या में पोइ तां विया व त भई राम मंदरु विया हुआ छा, हुनजो कीअं? मतिलब जीअं असां न विया आहियूं, त असां थोरो हुन खां पु पुछी सघंदा आहियूं न की तव्हां वया आहियो किरया, भई कीअं राम मं हेॾे छा आहे, त उहो थोड़ो नाॅ नाॅलेज मिले थो। हा। त हिन करे छा माण्हूं अलग-अलग त हिन करे, लॻे थो की नयों नंबर बि वठां म ॻाल्हायां नयो नंबर वठण कोई इशू कान्हे। हिक ब ॿ सौ रुपयो ख़र्च करण में जॾहिं नाॅलेज तो मिले त
नॉलेज त मिले, हा सही ॻाल्हि आहे न। मां, मां बि हाणे जींअं शेयर क ईंअं त मां त कटनी जे बारे में बि ॿुधाईंदी आहियां ऐं गोंदिया जे बारे में ॿुधाईंदी आहिंया सभिनिनि खें। जींअं चेट्रीचंड्र गोंदिया में सभिनि खां सुठो मनाईंदा आहिनि। हिन ॻाल्हि खे कोई एक्सेप्ट करे चाहे न करे, मूंखे त गोंदिया जो बेस्ट लॻंदो आहे चेट्री
हा हा तां हिते रहिया त, अरे त तव्हां हिते रहिया आहियो न।
हा हो ई आह। जेका मतिलबु परतो